हलो, जय झूलेलाल कीअं, ठीक आयो?
का यो तव्ह ॿुधायो
हा सभु ठीकु आ।
हा सभु ठीकु, घर में सभु ठीकु?
हा घर में तव्हांजे सभु ठीकु आहिन।
हा सभु ठीक हैं, दुकान ते वेठा हुयासीं।
अच्छा
हा
सही आ
ॿियो, सही आ, सुठो मौसमु आ।
हा
हा, ॿियो तहां ॿुधायो?
ॿियो सभ बढ़िया।
हा सभु ठीक
हा हा सभु ठीक।
ॿियो, छा करो पिया?
हाणे मंदिर वञण जी तैयारी करूं पिया‌। हो आ न
अच्छा शुक्रवार आ।
हा।
ठीक, शुक्रवार मंदिर वेंदा आहियो?
हा शाम जो वेंदा आहियूं लेडीज़ नेम थींदो आ न।
हर ॾींह न वेंदा आहियो?
न हर ॾींह बि वैसे वेंदा आहियूं पाठशाला पढ़ाईंदी आहियां न मां, गुरुमुखी ॿालनि जी। त हाणे कुछ ॾींहुं छुटी ॾेई छॾी हुई।
काॾे बी ॻालायो तव एॾो य
हा, न न ॻाल्हायो तस, ॿ ट्रै ॼणनि सां ॻाल्हायो
हाउ चलो सही आ ॿियो ॿुधायो?
मुंहिंजी कोल वञे नथी बाक़ी अचे थी सभ जी। तव्हां ॾे करे ॾिठम त तव्हां ॾे लॻी।
हाउ चलो सही आ। काॾे त लॻी न?
हा।
ॿियो ॿुधायो?
सुभाणे अदबी बैठक आ ख़बर तव न?
हा।
हलदव?
न मां न हली सिगा थो।
जो?
दुकानदारी आ मुंहिंजी, दुकान ते वेहिदम न अकेले आं।
अच्छा।
हा।
ॿार तव्हांजा वेंदा ईन?
हा वेंदा आहिनि।
सही।
हा उहे ही मिलंदा तव्हांखे।
हां
हा उहे ही मिलंदा तव्हांखे।
हा हा, हा असां बि वेंदासीं।
हा ह ॿियो ॿुधायो?
ॿियो सभु ठीकु।
सभु ठीकु ठाक, छा लिखियो तवे?
चालीहो अचे थो न, सोचां थी त चालीहे जे बारे में ई लिखां। अञा ताईं कुछ लिखयो नाये।
अच्छा
ठीक आ मिढ़ई कुछ बि लिखो। पाण बि कंदा आहियो। ऐ गूगल खां लिखंदव या पाण खां।
हा कॾि पाण कॾि गूगल। या त पो कॾि रिध हिकड़ी आहे सवां त। उअ सिंधीअ में ई पूरी लिखियल आ, उतो लिखंदायूं।
हम ठीक आ। ॿियो। हैलो
हां जी -जी।
हा ॿियो ॿुधायो रोटी- वोटी खाध तव।
हा पॾे थी, हाणे त शाम जी चाइ जो टेम आ।
हा छा, छा चाढ़ियो हुय छा खाधो हुय।
असां छोला चाढ़िया हुयासे।
छोला
हम।
हाओ, कोई सिंधी कढ़ी वढ़ी न खाधी तई।
न अॼु न सिंधी कढ़ी न कयी हुयिसे।
हाओ
हूंअ ठाहींदा ऊं सिंधी कढ़ी ठाहींदा हूं। कॾि कॾि दाल ठाहींदा ऊं। हा कॾि वरी बेसण जी हिकड़ी कड़ी हूंदी आ।
हाओ चलो सई आ।
असांजे घर वरी बेसण जी कढ़ी खाईंदा इन ॾही वारी कढ़ी घटि खाईंदा इन।
हम।
चलो ॿियो ॿुधायो।
ॿियो सब ठीकु आ, तहांखे सिंधी खाधे में केड़ो वणे।
सिंधी खाधो सिंधी हर खाधो वणंदो आ मुखे।
तॾि बि केड़ों फेवरेट हूंदो आ न केंजो।
दाल पकवान। हाओ हाआओ।
असां हाणे चालीहो ईंदो आ न पो मंदिर में लेडीज़ -लेडीज़ पाण में कंदा आहियूं दाल पक कोन
हम जेंस के न खईंदव।
न -न पऐ न हूं जेन्स जे लाइ बि रात जो र केंदा आहियूं लेडीज़ कीर्तन शाम जो थींदो आ न असां वटि।
हाओ।
पो शाम जो लेडीज लाइ मंझंन जो वेंदा आहियूं मंदिर में हुते वेले करे बणाए करे।
हम।
वरी रियात जो जेनट्स जे लाइ बि रखी ईंदा आहियूं।
हा। सही आह, अॻे ॿुधायो पियो तव्हां पाठशाला पणाईंद।
हा। हा, हा चालीहे में पणियल आ।
हा। पोइ चालीहीं नेम कीअं करो, पाठशाला पढ़ाओ ले नेम करो पोइ सॼो ॾींहु तहां यो मंदिर में वेंदो हुन्दो।
न पाठशाला इयं न पोइ ईअं रखंदा आहियूं की बस नेम सां गॾु ई शुरू थी वञे न। त जीअं छुटी थींदी आह पाठशाला जी, त वरी नेम कंदा आहियूं।
केतिरा बालणा आहिनि तव्हां जा?
बालणा त पहिरीं त जॾहिं खोली हुयमि त पंज हाणे अठ बचा आहिन, सॼा पढ़ी विया
अच्छा पणी वयां आहिन। वॾा भी पणन्दा आहिन।
ॿारन खे पढ़ायम हा हा ॿारन खे पढ़ायम त वरी लेडीस हा वरी लेडीस खे शोक़ जाॻियो लेडीस बि वरी आई मुडे पढ़ी वई लेडीस बि पढ़ी वइ इय पढ़न थियूं।
सिंधी क्लास पढ़ाए सघंदा आयो?
सिंधी मूखे ॻाल्हाइण ईंदी आह, लेकिन एतिरी लिखण कोन अचे।
हा लिख सिंधी पढ़ाओ त ॿुधायो सिंधी क्लासा रखायूं तव्हांयू।
प रे गुरमुखी इय अठे बजे आहेन न जेका हे थी वठन त पोइ वरी सिंधी पढ़ाईंदस।
सिंधी पाण पढ़याओ तां?
हा।
स्कूल में
हा हा पढ़िया आयूं।
सिंधी
हा।
तव्हांसा आहे सर्टिफिकेट क्लास जो?
न, न असां हुते ई पढ़ी आयासीं त वरी हिते शिफ्ट थी वियासीं दिल्ली में बाद में
न हो त ठीक आह, पर सिंधी जो सर्टिफिकेट आहे तव्हांसां स्कूल जो।
न, न हिते वरी सिंधी अकेडमी में खोड़ फंक्शन थींदा आहिनि त पार्टिसिपेट कंदा आहियूं त सिंधी अकेडमी सर्टिफिकेट खोड़ ॾिना आहिन।
अच्छा।
मुंहिंजे ॿारन खे मुखे खोड़ मिल्या आहिंन।
हलो सही आह। अगर सिंधी जो सर्टिफिकेट हुजे त हू सिंधी टीचर बणी सघे थो।
अच्छा।
सरकारी हिसाब सां पोइ सैलरी बि मिलंदी हुन खे।
अच्छा।
हा।
न न हिते सिंधी हाणे ऑनलाइन क्लासां त हलनि थयूं। पर हुनमें बि अञा मुंहिंजे ॿारनि जेको आह न अञा नालो न ई लिख वायो आह।
हा।
मीना मैम पढ़ाई थी पई लेकिन पिछली अ अगली बैठक हुते विया वयासीं त अॼु वेठे जा ॼेका वॾा रमेश लाल आहिनि, त उवे चवनि पिया हाणे ऑफ़ लाइन बि खोलींदासीं असां ॿारनि जूं क्लासू।
अच्छा हुअ चङी गाल्हि आहे।
ऑनलाइन त मीना ॼेकी मेम आई हुई अॼु ही बैठक ते त उहा चए पई मूंसां काफ़ी ॿार जुड़या आहिनि। काफ़ी अलाए केतिरी ॿारन जी तादादु ॿुधाए पई।
हूँ
ऑनलाइन क्लास अचे सभु ॿार शौक़ सां वठनि ता, बाक़ी हाणे ऑफलाइन थी वई त पो मां सोचां ती पंहिंजे गुड्डे खे पढ़ाईंदमि पंहिंजी गुड़िया खे बि।
पो सिंधी अकेडमी जा सॼा फंक्शन अटेंड कंद आहियो तां।
हा काफ़ी त कंदा आहियूं, काफ़ी त नहे बि पहुची सघदा। हू
व अॻियांय ॼेका बाबा नेब राज जा थींदा हूंदा हिते तां वेंदा हूंदए जिते तां जा हुआ।
हा हा हुते मुंहिंजो गुड्डे पढ़ंदो आ न।
हव कहिड़ी क्लास में आ।
सेवंथ में सती में पढ़े थो, हा सते में पढे थो।
सई आ कीअं पढ़ाई सुठी आ बाबा नेब राज जी?
हा सई आ, सिंधी बि ॿारनि खे सेखारणु लिखणु बि त पढ़णु बि।
हाओ चलो सही आ। ॿियो?
ॿियो सभु ठीकु।
तां वटि कीअं मौसम?
सई आ क कल्हि असां वटि बारिश हुई त, हुन खां पो सई थी वई आ।
त तव्हांजे इलाक़े मदनगीर में ॿुधूं था। वो हट डहिनि था।
हा कल्हि चवनि पीया, वरी मूंखे ख़बर नाहे असां मार्केट कोनि वया हूं।
हा
चवनि पिया पूरी मार्केट खे ॾाहण आया आहिनि।
पूरी मार्किट खे? न ईअ पूरी मार्किट खे त न ॾहिंदा, अॻियां अॻियां
हा अॻियां।
जे जा कब्ज़े वारा हूंदा हननि खे, ॾाठो हूंदो न।
हूं
हूं ॿियो?
सही
हा गुना पूरो
तव्हां तव्हांजे पासे कमुकारु सही आ।
हा सही आ शुक्र आ, ठीकु आ फ़िलहाल फ़िलहाल जे लाइ ही काफ़ी आ, ॿीहर ॻाल्हाईंदासे।
हा।
चङाउ, चङो आ, चङो जय झूलेलाल।